हलो जय झूलेलाल। सब बढ़िया तां ॿुधायो?
सॿ ठीक आ सर।
तांजी आवाज़ फेिर घट अचे ती मूंखे हाणे मां ॿ माणून सां ॻाला अरे ओ हुननजी आवाज़ सई अचे पई हर बार तांॼी आवाज घट ईंदी आ।
सर मूंखे हाणे ॿेबी केअ चयो। की मुंजी आवाज़ जाम घट ती अचे मांखे वञी मुंजो फोन ते ऐप हूंदो पर कार्य ऐप ते आ बाक़ी कैंते ना आये ह-ह-ह।
तां न हिक बार हां मतलब चैक करायो ॾिसो मतलब वॉल्यूम वग़ैरह ॾिसो। हं इओ थोड़ो पांॼो माइक सई साफ़ करे वठो। छोकी हिनमें छाये डस्ट घुसी वेंदी आ न त आवाज घट ईंदी आ।
अच्छा
हा ईअं थींदो आहे एक्स
हा हा हा राइट हे थर्ड पार्टी एप आ।
हा हे थर्ड पार्टी एप एन हिनन में त हिनन खे वधीक खपे हूअं ई। तांॼो थी वयो हे वारो कम्पलीट टास्क?
न-न हेनमें त अञा पंजा ॾह कॉल्स बचया आयन ॿ ॾअ मां कुछ न कयो होयो। आये त आ अऊं हो जेको होयो न सर हे ट्रांस्लेशन ॼो ॼेको आये न। उयो कयो आ असां पर हुन में त एटीन एरर्स निकता। त हो हा त हो कीअं करण? खपे मतलब हो त असां अञा असांखे त सिंधी नथी अचे त लिपि कीअं करु? कीअं परफेक्ट अचण खपे?
अरे मैडम हा मां-मां तांखे चयो ॿि हो मां ॿुधाए छॾंदुम मां फ्री कान थयां।
टाइम ई नथो मिले न हिक त दिक्क़त इय आ अॼ जीअं छुट्टी आ त अॼ बि
तांजो कम वधी वयो हूंदो न हे सॿ चालू थियो आ त?
न हे असांजो थोड़ी आ हे त प्राइवेट आ।
अच्छा पर हे त सर जाम हिन में स्विंग में हले तो।
हा माणून खे पैसा अचन ता। ऐं हूअई माणू फ्री ॼी मतलब ॿ गोॉसिप्स करण में माहिर हूंदा आयन।
बाप रे पर‌ ए छा लेवल आ के एतरो माणू झगड़ा करेन ता कि मुंजो नथो थे इ न थो थे हो न।
हा लड़न ता मुंजो चालू न थियो जीअं हे खै़रात में ॿटजे तो फ्री ॼो माल आ उड़ायो।
हा पर हिन ॼे मतलब एथिकल वैल्यू ज़ीरो थी करे हे सॿ वधीक थी वयो आ ना?
हा सॿ लॻया पया आयन रात ॼो ॾअ ॾअ ॿ ॿ ॾाई ॾाई वॻे मैसेज कंदा आयन।
उईअं मां उअई समझ में न ईंदो आ कीअं माणू हे कंदा आयन बाप रे।
असां ॿि बहती गंगा में हथ धोईंदा आयूं मैसेज विझी करे करे कोई फ्री है कोई फ्री है? और छा हमेशा फ्लो सां ॻॾ हलो।
हा उय त आये।
हाणे माणू चवंदा आयन हाणे ॿि हिक ॿ टे मैसेज अचल इन आयल आयन। कयां कॉल कयां-कयां-कयां?
हुं
आउट गोइंग में फ़ाइदो आ इनकमिंग में कान्हे
पर आउट गोइंग में हिक हे आ की साम्हूं वारा खणे नथो त तांजो ज़ीरो थे थो वञे ही इज़ इनकमिंग में तव त
तो पता है इनकमिंग में आ छो साम्हूं वारो गुरे थो हो त ख़ुश थी वियो पाहिंजी कॉल ख़तम थी वई। तांजे पास तांजी कॉल आहिन जो बफर पयो आहीन एंड ताईं।
हा
यदि सभिन जी ख़तम थी वेंदी त केर कंदो
बराबर
हे न, त पहिरों इनकमिंग खणी वठो जेतरो थिएन थी।
राइट राइट रह हा बराबर
हीअं कयो ऐं हाणे माण्हुन खे छा लॻदो आ न न इनकमिंग न करणी आ आउटगोइंग करणी आ
हा उ घट मिलंदा इहे मिलंदा अड़े तां हुनजे करे छो था कयो एटलीस्ट टास्क पूरो कंप्लीशन जे लाए वञो न
हा हे नथा ॾिसन हो की टास्क त बीच में रहजी वेंदो छा कंदव पो हिन में कंपलीट त थिए थो एटलीस्ट
राइट राइट राइट
ट्रांस्क्रिप्शन वारे में छा आए न हलंत वग़ैरह जो हो हा हलंत वग़ैरह तांखे ॾिसणो पवंदो स्पेस ॾिसणो पवंदो विराम चिन कथ किथे लॻंदो ठीक आ, कौमा किथे इहो सभ ॾिसणो पवंदो तां खे
हा त असां हू इंदो न न सर काथे कीअं करणो आ
हू त मैडम सिखणो पवंदो धीरे धीरे सिखी वेंदो हो त कोई ॻाल काने, ॾिसो हिन ते ई हथ साफ कयो हो सुठो आ
हुं हुं हुं
न बि थींदो त को कीअं सोली ते चढ़ाए थो हिते
हो त आहे मां सोचो पिए हीउ जेको ट्रांसक्र ट्रांसले ट्रांसलेशन जो जेको कम आहे न ट्रांस्क्रिप्शन जो त हुन में जेको त हुअ वॉयस अचे थी, वॉयस रिकॉर्डेड त ईअं कोई कम नाए की तांजी वॉयस रिकॉर्ड करे कोई स्क्रिप्ट आहे तां खे रिकॉर्ड करे मोकलणी आहे या हे सभ त हो हो भी त सुठो आहे न पो
वेलिडेशन में आ, वेलिडेशन में छाए वॉयस हलदी तांजे पास लिखियलु मैटर ईंदो ऑलरेडी
न असांखे लिखियल नथो अचे असांखे उहो वॉइस ते अचे थो वॉइस
तांखे त हे अचे ईंदो हूंदो न की वॉइस हले थी तांखे टाइप करणो आ पंहिंजो
हा
हा न मां चवां थो मां वेलिडेशन जे बारे में आयां
अच्छा
त माण्हू जेका ॻालाइन था न हुन खां पोए जेके लिखियल अचेन थो ट्रांस्क्रिप्शन जो कम पो चेक करण जो कम की स्पेलिंग सहीन ग़लत। आए किथे वेरन हा किथे क्वालिटी अलैथस
हां हां।
हू चय सघो थ तां।
अच्छा।
कोशिश कयो सिंधी मत्लब् लिखण जी थी वेंदो एतरो कोई हार्ड कान्हे।
हं हं, हो ॿुधण सां थिए पयो। त उअहि तो फ़ाइदो बि आ ख़बर थस, हुनमें। एक्चुली तांहां ॾिनो केतरो हुओ ब बैनिफिशियल आ। हुनमें माखें हीअ लॻयो की ॿारन खे बि अगर हीअं अगर टास्क ॾींदा न स्कूल्स में। की व तांखे वॉइस मॉड्युलेशन तांखे ॿुधी करे हुवो लिखणो आ। त हुनमें तांजी मेमरी पावर इंक्रीज़ थिए थी छोकी तव्हां हुनखे कॉन्संट्रेट मतलब करो था। तंव्हा हुनखे ॿुधनजी मतलब ऑडियो बि ऑडियो हुनखे ॿुधण जी मतलब। कंदनि खे उह करण जी कोशिश करो था। सो देट यू केन अर्न हा हा। इ स्कूल में बि एक्चुली अप्लाए थियणु खपे हा।
तव्हां उहो बिल्कुल शार्पली सुन्ंयो अंऐं टाइप करे छॾियो लिखी छॾियो।
एक्ज़ेक्टली आऊ हुनमें छा ॿारन जो कॉन्संट्रेशन लेवल वधीक थींदो आ। छोकी तांहां मूंखे हुन ते ध्यानु ॾियणो आ की उहो छा चयो हुयो? ऑडिबल खे वधीक इम्पॉर्टेंस ॾियणो आ।
हा हे त आहे तांजा पैसा आया कुछ हिनमें में हाणे न आयाण?
आहे आ माँखे हाणे जेको मां ॿ टे ॾींहं मना कयो हो त ठीक आ हुन खां। पहिरियों कुछ कयो त टे सौ रुपया कुछ वधया हुया त टोटल कुछ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीस ॾेखांए थो।
अच्छा तांजा तां अची विया हूंदा अॼु त पैसा सभिन जा आयान्।
हा हा ट्वेल्व हंड्रेड थी वयो आ मुंहिंजो टोटल अमाउंट।
अच्छा पांच मिंनेट मुंहिंजो पर्सनल नंबर बे त। उनटीह सौ थी विया हुया।
अच्छा मतलब तांजा कॉल्स वेस्ट तांजा कॉल्स वेस्ट ई नथ।
हा मां यूटिलाइज़ कयो हुयो हुनन खे पूरो।
हा। हा।
ऐं भा वारे खां मुंजा अची वया आहिन चोॾहं सौ त। बाक़ी वेलिडेशन में आए।
हं हं।
जाकी बेकिन नेक्स्ट मंथ जेको ईंदो उह बि। अरांउंड ऑफ थी वेंदा मतलब नेक्स्ट वीक जेकांइन उ बि थाउसंदजे आसे पासे अची वेंदा।
त हर एवरी पर्सन। एवरी पर्सन इट इज़ गन बि थ्री थाउसंड रुपीस बराबर न।
हा इट्स अ राउंड ऑफ। छोकी माण्हू छाता था कॉल वेस्ट बि करन था न। इनकम् तांजो पास एतरी आई कान सपोज आई। त तां कॉल पिक कई ॿारहां मिंट में साम्हूं वारो वइ चार मिंट ॻाल्हाए छॾियो तां। मिंट ॻालायो था।
हं।
हे सभ बि आ लेकिन काउंट वन एटी मिनटस खेही करे थो।
हा वन सेवंटी जे मथां
हा ऐं हुनमें तांजी इनकमिंग अॻरि सपोज़ हंड्रेड मिनस आ त हूंदो त एट हंड्रेड ई थींदा न।
हा
हिअं आहे।
मुंहिंजा आउट गोइंग ई फेल विया आहिनि छो की मुंहिंजा आउट गोइंग में माण्हू खणियोई न।
हा हिन करे त मां चवांओ पो तांखे, की पुछी पुछी करे कयो हो सुठो आ। मां कंहिंखे बि कंदो आहियां न पहिरे पुछी, मां फस्ट कोशिश हे कंदो आहियां की मां पांजे नोन माण्हुनि खां ई ॻाल्हायां।
हा मां बि उहो ई कयो जीअं तव्हां चयो न उहो ई कयो पो फा भई करे हुनमें वेस् करण कर मतिलबु न आ न।
वेस्ट बि न थींदो आहे त पंहिंजे माण्हुनि खे ॻाल्हायो ता हिकु अनकंफर्टेबल नस न हूंदी न। की नए माण्हू खां छा ॻाल्हायूं कहिड़ो टॉपिक हाणे ॾिसो पांजी ॻाल्हि पंज मिंट थी वई।
विदाउट टॉपिक, हा पर नॉट नेसेसरी हर कंहिंजी थींदी।
हा नए माण्हू सां छाहे। हे पुछो काथे रहंदा आहियो, छा कंदा आहियो?
पर्सनल डिटेल्स बि सर कोई बि केतिरो बि वधीक जेतिरो फ्री न हूंदो आ शेयर करण न हुज सुठो बि न मतिलबु हूंदो बि न ना। की तां हेतिरो वेही करे पर्सनल खाली ॻाल्हायो इनफैक्ट हे हिकु पा प्लैटफॉर्म आ जाते तहां खे इन असांखे सिंधी जे बारे में ॻाल्हाइणु खप
हा ऐं बाक़ी ॿि चीज असां ॼेको बि ॻाल्हायूं ता न हे कमु ट्रांस्क्रिप्शन में वञे तो।
राइट त हुनमें बि त हो ईंदो न हो र।
हा लेकिन माण्हुनि खे छाहे हाणे पतो लॻियो आ। की असांजी कॉल ॼेके एन ट्रांस्क्रिपशन में वञनि ती रिकॉड थियनि ती सभु। पहिरों छा हुयो माण्हू कुझु बि ॻाल्हाइनि पिया कैसां बि।
हा त विच में हो अ अची वियो न तव्हांखे मां न चयो हो की सर हे वॉइस मे आ मैसेजिग विझणु खपे की ह न अ हे वॉन करणु खपे खपे माण्हुनि खे की हे ग़लति कमु न थींदा छोकी हुननि खे अ जंहिं महिल ख़बर पवंदी की हे वो कॉल्स वेरीफाए थिनि ता तव्हांजो सभु रिकॉड थिए तो त हो कुझु बि ॻाल्हण खां पहिरियों सोचींदा न।
हा ॾाढा माण्हू त छॾे छॾंदा की अरे हेटा।
हा जंहिंखे स जंहिंखे टाइम पास करिणो आ फॉर नो रीज़न त हो त छॾेई ॾिंदो चवंदो हे सभु मुंहिंजे मांखे टाइम पास करिणो आ हे हुनजे लाइ न आहे, अॼे उहो
ऐं मैडम तां न मूंखा वॾा आहियो तां मूंखे सर सर न चएंदा कयो। बिलकुलु सुठो न लॻंदो आ मां तांखे हुन ॾी बि चयो हुयो। की तांजी एज वधीक आ मूंसां डबल आयो ऑलमोस्ट।
पो तां हिय भा चवांनि।
भा चयो, पुटु चयो, कुझु बि चओ तांजी एज मुंहिंजी मम्मी जे बराबरि आ। हा सुठो न लॻंदो आ मतिलबु तां वॾा आहियो।
त तांजो नालो छा आहे प्रदीप राइट।
ह। हा हा मुंहिंजी एज त ट्वेंटी सेवन आ। तव्हांजी फिफ्टी आ न?
हा। फिफ्टी वन।
हा। मुंहिंजी मम्मी जी बि हेएतिरी आ, फफ़िफ्टी वन टू एतिरी आहे।
अच्छा। त तव्हां तव्हां केतिरे सालनि जा।
ट्वेंटी सेवन।
अच्छा। त मुंहिंजी धीअउ बि ओतिरी ई लॻभॻि हुजे हा बराबरि आ। थोरीी लेट आई आ त ऊ उन लाइ।
हा हिन करे मूंखां जेतिरा वॾा आहिनि मां जंहिं खां ॻाल्हाई न ॻाल्हाईंदो आहियां घटि आहियया।
टी नाइंटी नाइन बॉन आहियां।
एठ
नाइटी नाइटी ऐट राइट थोरी न हुन जेतिरायो तव्हां उअ त हाणे न आ। उह तव्ह तन्वी सचदेव त उ। पा मूवी में जेका हुई न तव्हां इखे चयो हिन मा विच में। हा। तव्हां मूवी में जेक। जेका छोकिरी आहे न अमिताभ बच्चन खे ॾिसी करे इ डक पाए करे हली वेंदी आ।
अच्छा, अच्छा।
त उहा मुंहिंजी काज़न सिस्टर हुई। उहो प्लेन क्रैश में गुज़ारे वई नी।
ओ होो कीअं कहिड़ो प्लैन क्राएश?
नेपाल में जेको इस्कॉन यात्रा वई हुई सेवनटीन माण्ह कॉन जा हिकु टाइम ते गुज़ारे विया हुया।
अच्छा, अच्छा हा न्यूज़ में बि आयो हुयो न हे त।
हा, हा, हा
हम। पोइ ॾाढी नंढी उमिरि में हली वई हो।
थर्टीन इयर्स जी हुई हुअ ऐं उहो मुंसां सांणु जाम क्लोज़ हुई।
ॿुधायो।
हम। अॻरि हूहा हुजे हा, न। त त मां बॉम्बे, हा बॉम्बे मां छॾे ई न सघां हा मतिलबु उहो त मांखे छॾण ई न ॾेां हा। उह त पहिरियों ई चवंदी हुई किधर जा नेका नही चुप चाप इधर रहंनेका।
हा तव्हांजे हिते हीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि न।
हा। हा।
हा मां ॿ बार वियो आहियां बॉम्बे हिकु हिकु ॿ, ॿ।
असांज शिकार पय आहिनि त मूंखे लॻे थो असां थोरो। ॻाल्हाइण जो टोन बि अलॻि आ तव्हां। हा।
असांखे मूंखे त ख़बर ई कान्हे असां किथे ज आहियूं मुंहिंजा दादा वाॾा हुया। किथे जोे पपा सखर।
अच्छा सक्खर।